की हाल चाल छौ रानी कि सब करै छी बौआ सब ठीक छौ ठीक छै तहन
न
नहि नहि भेलै हा मंगल छलै हा तऽ खाना उ सब भात दालि सब्जी नहि नहि भेलैए तोहर भेलौ बनि गेलौ हमर तऽ बोनल छौ भात दालि सब्जी भिणडी के भुजिया आलू कुम्हरौरी के सब्जी तोरा सबके कुमरौरी बनेने छल कि नहि एहिबेर
नहि माये भेज देने छलए गामसँ एतय कतय बनायब
अच्छा कुमहर छलेएा तऽ एते हमरा तऽ बड छलेा दुनू चार पर बुझहि मिलाक बहुत कुमहर साठि पैंसठिटा फड़ल छलै तऽ किछु लोकोसभके देलियै आ किछके सुखौती बना कऽ किछके कुमरउरी बनेने रहहि त ख के बेसन मे नीक होइ छौ ने ओ बेसी दिन तक तोरा ठीक रहतौ
हँ बरसातमे नीक रहै छै एकर सभके सब्जी
हँ हँ मेन बात की हो छै ने बरसात मे तोरा हाट सब पर सब्जी एतेक महग भऽ जाइ छै जे आब तऽ ओहो भेटैत नहि रहैत छै ई सब तऽ घरक चीज हँ ई सब तऽ घरक अपन रहल तऽ अपन बना लिअ खा लिअ सेवला बात ने तऽ आ दोसर बात पहिनो जे पड़य लगैत छै तऽ किछु दिन तक तोरा लगातार परऽ लगै छै न
हँ बारिशमे तऽ सेहो होइ छै
हँ से एखने बारी मे बुझिय एते साग सब छलैएा साग छलै भिंडी रोपने छलखिन हेँ सभटा से बुझिय कतेक सागसभ गलि गेलैए पानि जे लागल रहि गेलैए
हँ सएह भऽ जाइ छै ने बरसातमे
सबके की होइ छै ने जे एक बेर उगल जायत तऽ फेर होत ने आर सभ कहऽ बौआ सभके सभ ठीक छौ
सभ ठीक छै पढ़ै छै ओहोसभ
आ ओ हमसभ माँ कहलकै यए जे बना लेलए तऽ फेर हमरा छलियै मङंगल तऽ मम्मी बनेलकै आलू कुम्हरौरी केने हो छै सरसो सब पीस कऽ
हँ
उएहसभ सब्जीसभ एहि बेेर बीरिया तिरिया बनलहुँ कि नहि
बरिया तऽ बना ले छै साग खरीदे के आनै छै बरिया कनी मनी बना ले छै
हम सभतऽ गेल हमर ओम्हरे छलियै साग त तोड़िकऽ दू दिननल लियौ त जुड़ियलिय त बिरिया तबखाके बेसनमे बनााकऽ रखलहुॅं कियाकि की होइ छै ने जे एहि सीजनमे तऽ रोपनी सब जे बूझहि एखन दुए तीन दिन मे ऐते पाइन भेलयये जे जेकरा जेकरा ओकरा बिआ बायल छलै सब रोपलक आ न दसटा क जन रहै छै हँ आ न दसटा क तोरा जोन रहै छै आब बुझिय सब्जी सबके बरसात मे एतेक अभाव भ जाइ छै किछु कहे के ने तऽ घरक सब्जीसभ रहल ओ तऽ पिछला बेर तोरा बुझियह मकई बहुत भेल रहै त मकई के सबटा पीसा क आटा ओकरे चूल्हा पर मोटका मोटका का रोटी नहि होइ छौ नून तेल सब घी इएह सब द के आ खेतो तोरा मतलब एकटा दूटा भेल बाद बाकी सब एखन नहिए भेलेय आओर पाइन हेतय तहन जे खेते गहीर ओकरा ओते ने पानि चाही
सजमइन के लत्ती छौकी ने
हँ सजमनि सब रोपने छलियै देखिन एकटा त गेले लेकिन एकठाम छै ते किछ फूल बतिया दे देने छै दोसर बात इहो छै ने जे बरसात मे एते रंग के कीड़ो हेतौ ने तोरा जे लगते नहि लगतौ किू
सजमनि तीसि खो
आ गय रानी उम्हर सब मे नहि बुझे छै बिड़िया सब कुमहरौरी सब तू जे दरभंगा गेल रहियय हम सब एग्जाम दे ले त कहलिये ओ सब ने बुझे छै कुम्हरौरी बिरियास
ओ किछु लोक कनिक होइ छै स्टाइल मार वला दरभंगा मधुबनि के लोक बिरिया कुमरैरि नहि बुझतै
त बुझी दरभंगा गेल रहिये एइडियो वला इकजाम छलै तयमे तऽ ओ सब जे मतलब अदर अदर आदमी सभ आयल छलै दोसर दोसर डिस्ट्रिक्टके तऽ ओसभ नहि बुझै छलैया कह ई सब की होइ छै हम कहल ई सब हमर सबके मिथिलांचल छै अदौरी कुम्हरौरी धनौरी तीसियौरी आ दोसर बात ई छै ने जे अपनासभ बच्चेसँ ईसभ देखने एलियै अदौरी दनौरी तीस तीसियौरी सब तऽ अपना सबके बच्चेसँ ईसभ चीज खाइके आदत छै
आर कि त
आब सभ ठीक छौ आर कहिया अबही गाम अबितह तऽ एक बेेर चलितौ मिथिलो हाट घूमह मिथिला हाट मे जे देखलियै से देखि अपन मिथिला के सब चीज भेटय हँ हम तऽ गेल छीयै एक दू बेर गेल छीयै कहे त छीयौ अपन मिथिलाके सभ चीज ओतय भेटै छै ए टू जेड तोरा जते जेहन अपना सबके होइ छौ सूप डाली चंगेरी सब सब सभ चिज़ भेटय आ खेनाइयो मे आ चूल्हे पर भेटतौ तोरा अथ बथुआ साग खेसारी साग मड़ुआ रोटी मकइके रोटी बड्ड सुन्द आ खैनाइयो बड्ड नीक एकदम पवित्र
खेले मिथिलाके थाली
हँ मिथिला के थालि खेलहुँ एक बेर खेलहुँ आ बाहरमे अपन फास्टो फूड सभ भेटय
से तऽ नीक छै चूल्हेपर चूल्हापर बनैत छै खाना
चूल्हे पर बनै छै आ ओहो सबटा गोइठा चिपड़ी त जे महिला सबके देखियौ जकरा सबके गाय त छै ओतऽके आसपासके जे कहलकै तऽ कहलखिन जे नहि हमरे सभसँ कीनै छथिन जे सभ अपन खेनाइ बनेलक ने
नीक भेलै ने मिथिला हाट सँ ई सुविधा तऽ भेलै जे एक बिजनेस भऽ गेलै
एतय महिला सभके रोजगार भऽ गेलै आ एकटा देखियौ लोको के घुमय फिरै लेलए कियकि एकटा कनि नजदीकमे छै तऽ लोक गेल चारि बेर कनि ओहो बहाने लोक टहलक ओतऽके नजदीक लोक के लेल तऽ बड्ड सुविधा आ दूटा पाइयओ के ने आ मान कऽ चल देखलियै हाथ सब बनल बनल एतेक स्वेटर सब देने मिथिला हाट मे इहो सब व्यवसा सभटा हाथ सभ चीज हाथ पर स्वेटर सब कुरुशसभ आसनी सब देखलियै आ मिथिला पेन्टिंग के बहुत देखलियौ ओतुका महिला सबके बना बनाकऽ बेचैत ताहि सभसँ इहो होइत छै जे लोक क अपन व्यवसायो भेटल आ मानि कऽ चल जे काजो चलैत रहल तू गेल छलही कि नहि ओतऽ
नहि हम कहाँ गेलियै मिथिला हाट कल्याणी गेल रहे हमहुं सोचि रहल छी कहलियै आब जहिआ गाम जेबै तहिया मिथिला हाट
कल्याणी सभके त हमहुं देखने रहियै ऑटोसँ गेल बड्ड सुन्दर छै हँ हँ आ दोसर बात ई छै एक बेर चलि जेबही तऽ हेतौ घुमय लै वाटरो पार्क छै वाटर पार्कमे आरामसँ स्विमिंग करू
हम तऽ हमरा तऽ वा अथी एतऽ श्यामा मंदिर मे जे ओ बोट चलै छै ओहो मे डर होइया
हँ ह्ह ने हमसभ तऽ बोटिंग तोटिंग केलियो हमरा लगैया बहुत जल्दी ओहि मे देखिये गाम घर वाला ई नाव बना के देत ओमें बोटिंग तोटिंग कम रखतै आ नाव वाला देतै मिथिला वला हम सब त तैयो खुब गाड़ी चलेलियौ ओ मंसा चिचीयाइत है टाइम
श्यामा मंदिर सबमे नाउओ रहल बोटिंगो रहै छै ओना लोक शौकसँ बोटिंग करे छै ओ पोखरि मे की बोटिंग करतै
हँ गए रानी ओहिमे की भेलै कि हमसभ जे बोटिंग करे लए गेलिये तऽ ओ ओम्हर चिचियाइत तऽ हय टाइम पूरा भऽ गेल यै लाउ ने हम सब इम्हर से इम्हर नचबैत
हमरा डर होइत रहया ने ओ बीचमे अगर रहि गेलै तऽ
नहि नहि रहैत छै ओकर बनायल रहैत छै न आ दोसर बात ओ जे जैकेट पहिरने रहबै ओ वाटर प्रूफ रहै छै ओ डुबै नहि छै
हम डरअ दुआरे एखन तक नहि केलियै श्यामा मंदिर मे तऽ रहै छै
हमरा तऽ जाए बेर मौका भेटतै ताए बेर करबै हमरा बड्ड मजा आबैया
दरभंगा आयल रहै तऽ लक्ष्मी सागरवला म्यूजियम गेलैं कि नहि
लक्ष्मी सागरमे अं हं म्यूजियम कहाँ गेल रहियै एक बेर आयल रहियै तऽ एक बेर गेल रहियै म्यूजियम आ म्यूजियम मे हम देखलियै बहुत बिहार के भारत के बुझि मिथिलां चल क्षेत्र के तऽ छैेहे पूरा बिहार के कल्चर ओहिमे जते राजा सब भेल छै सबके कपड़ा तलवार टोपी तू तऽ महान आदमी छी देखलियै जतेक राजा नहि भेल छौ बिहारसभके सभके कपड़ा तलवार टोपी प पैर में जे पहिरे छै सेे आभूषण सब चीज देखलिये बड़ सुन्दर आ जानवरो सब देखलियै बड़का बड़का सिंह लेकिन ओतऽ ई छै जे अहाँ चित्र नहि खींच सकै छी फोटो वला व्यवस्था नहि छै हँ फोन नहि खींच से तऽ हम देखलियै श्यामो माय जे गेल रहियै घुमय लए तऽ श्यामा माइके फोटो घिचनाइ मना छै
ओना अनदिना घींच दैतौ जेना कोनो बेसी जेना नवाह तवाह रहैत छै ओहिसबम बेसी भीड़ रहैत छै न त समय मना करै छै
हँ कियाकि हमसभ एखने जे गेल नै रहियै एइडिओ वाला तऽ हम आ हमर मौसी के बेटी कहलियै चलु श्यामा माई के दर्शन कऽ लै छी तऽ गेल रहियौ तऽ फोटो तोटो घिचनाइ मना लेकिन देखलियै लेकिन बड्ड भव्य मंदिर छै आ बड्ड सुन्दर मूर्ति छथिन बड़ीटाके छथिन
हँ
वएह
जेना मतलब मंदिर के डिजाइन तऽ राजनगर राजनगर के काली मंदिर मधुबनी के काली मंदिर आ एत्तक
सभके एके वस्तु कला जेना छै एके चित्रकारी पर छै हँ हँ आ सबके एके पात पत्थर से बनल छथिन ग्रेनाइटे वालास से एकदम कारी छथिन हँ आ मेन बात देखै छी एते नीक पाथर रहथिन तऽ आइ तक तऽ जहिना बनलखिन तहिना के तहिना
तहिना छै पहिले के अंग्रेज के बनायल जे चीज सब छै सब नीक छै आइ काल्हि जे बनै छै ओ तुरंत पता नहि की भऽ जाइ छै
अंग्रेज ने ओ समय तऽ दरभंगा महाराजा
ई दरभंगा महाराज दरभंगा मऽ मत पूल सब के बात कहलीओ जतऽ अंग्रेज वला पुल सब बनल छै ई सब
हँ हँ हँ हँ अपना सब में कि छै नहि बुझलियै अपना सबके क्षेत्र में छै जनसंख्या जान सँ ज्यादा पैसा हाँ कम तऽ सरकार में कनि घुस भऽ गेल कनि भ्रष्टाचार भऽ गेल एखने देखी अपना सब सबके क्षेत्र मे पुरुख के नौकरी कते छै आ महिला क ऽ के कते कम छै आई ई मिथिला पेंटिंग आई ई सब भए गेले तैने ने ते महिला के नौकरी के कते रोजगार सभंव छै तहन तऽ चल आब शैक्षणिक चीज बढ़ले या आब सब चीज ऑनोलाइन भेल छै ऑफोलाइन तऽ आदमी के दस रंग के छै नहि तहन तऽ देखतै छलहि
अगर रोजगार भेटतै तऽ ककरो थोड़े ने शौख छै जे एतयसँ सऽ छोड़ि कऽ दिल्ली मुम्बइ जेतै
किया जेतै आ मेन बात छै रोजगार के अवसर कम नहि छै लेकिन अपना सब के जे छै ने एकटा मानसिकता जे भऽ गेल छै ने जे औरत की करतै से छै देखबी मिथिला पेंटिंग मे बाप रे बा बिहार सरकार भारत सरकार एतैक पैघ पैघ सामान देलकै महिला सब के एतेक सुदर सुदर क आ एहिस लोक सब के अपन प्रोत्साहनो भे हमूँ करी माँ सभ के देखैत छियै जे अथी पर कागज़ पर माछ केरा के थम बाँसबिट्टी कनिआ बड़ कोबड़ भगवती विश
पहिले के लोक देवाल पर को बनबै छलै कोबड़ आब लोग ओ कागज पर एखनो बनवे छै ह बनवे छै आब लोग चार्ट पेपर पर बनवे छै होई छै
हँ एखनो जे अद्रारा पातरि भेल छल पिठार पीस क भगवती के जे पातरि होइत छनि तऽ भगवती के चिन बार के नीचा मे न देय छी अपना सब अरिपन पिठार पीस के अष्टजल बनेलौ छोटकी भगवती के दुनू मतलब देवाल के पीठ पर पाच अथी हाथ के पाँच थाप देलहुँ तुलसी चौराापर देलहुँ सिन्दूर लगेलहुँ ई सब तऽ चीज अखनो अखनो होइ छै लेकिन धीरे धीरे कम भेल जायए छै अच्छा
हँ आब लोग ओतेक ध्यान नहि देय छै सब बाहर रहे छै
हँ आ सभ बाहर रहै छै आ लोक सब बुझै छै हँ हँ हम सभ चीज अखनो सब चीज में पूजा पाठ ई सब एकटा चीज इहो छै तू देखबई गाम घर में के बच्चा सभ कनि बेसी होसगर रहतै
बहुत कि एतय तऽ दस साल ग्यारह साल के बच्चा घरसँ बाहर नहि निकलैत छै गाम में चारि साल पाँच साल के बच्चा उड़ैत रहै छै
वएहा ने हमसब देखे छियै बुझी एतनी टा से हमस जे रहहिय दस साल के बारह साल के हम सब तऽ घर के आधा काज करियै आधा काज अबै आब के तू दस बालक सार कपड़ाक
दस बारह साल के बच्चा एखन बच्चे रहै छै
हाँ आ बच्चा किए नहि रहतै हाथे हाथे मोबाइल रहल नेट रहलक तऽ ओतऽ बच्चा रहतै
बस
हमरो सबके तऽ सएह रहे अपना सबके की होय बास्ता लेलहु स्कुल गेलहुँ जलखै भेट गेल गेलहुँ फेर एलौ तऽ खेनाइ खा कऽ गेलहु
हमरा सभ कालमे तऽ एतय मोबाइल सोशल मीडिया नहि रहैत अपन टाइम पास लोककेँ नहि होइत तऽ किछो
आ ताहि टाइम मे गार्जियनो बेसी ध्यान दैयन बच्चा बड आब गार्जिअनोके देखबै मोबाइल पकड़ाकऽ निश्चिन्त छै
आब पहिलेके गार्जन सभके ओतेक देखि गामक लोककेँ एखनो बड्ड काज छै
हँ
लेकिन शहरमे जे नौकरी करै छै ओकरे टा ल काज छै बाँकी लोक फ्रीे ए रहै छै
पहिलेक बच्चासभके ओतेक शारीरिक मानसिक विकास बड होय आब के तू देखबी आब त देखबी छोट छोट बच्चा डिप्रेशन मे जाय छै दस साल बाद आरो सएल
हँ जेबे करै छै कि
पहिले डिप्रेशन बुझबो करियै याह होइ